आ
हाँ
हँ जी नमस्कार
ह यर कली भोर भोर हम सोचि रहल छी जे गामक किछु अनुभवी लोक सङ्ग जे सङ्गे जङ्गल दिस शिकर देखय लेल आउ कारण प्रकृतिक वातावरण देखबाक अनुभव बहुत रोचक होइत अछि आ ओहिसँ बहुत किछु सिखै लेल भेटैत अछि
ई विचार सुन के नीक लागल मुदा हमरा लागैत अछि जे जंगल जाय से पहिने सब नियम सुरक्षा आओर वन्य जीवन संरक्षण बाद अवश्य बुझि लेब जरूरी अछि जाहिसँ कोनो तरह समस्या नहि होइ मित्र
हँ अहाँ ठीक कहैत छी हमसभ जंगलमे बिना अनुमति कखनो नहि किछु करब बल्कि प्राकृतिक सौन्दर्य पशु पक्षी आ जंगलक वातावरणक आनन्द लेब
बिलकुल हमर दादाजी कहैत छलाह जे जंगल केवल मनोरंजन स्थान नहि बल्कि प्राकृतिक धरोहर अछि ताहि लेल ओकर सामना करब अवश्यक कर्तव्य होइत अछि
हम सोचैत छी जे यात्रापर निकलियैसँ पहिने भोजन पानि प्राथमिकता उपचारक स्मार्ट सामान टॉर्च बरसातिक सुरक्षा आ आवश्यक वस्तुसभ तैयार राखब उचित रहत
बिल्कुल संग ही मोबाइल पुर्ण चार्ज रखबाक परिवारक जानकारी देबाक आ अनुभवी व्यक्ति संग ही जंगल दिस जायब सभसँ सुरक्षित उपाय अछि
हमरा जंगलक हरियर गाछ वृक्षी पछीक मधुर आवज आ स्वच्छ वातावरण बहुत आकर्षित करैत अछि ताहि लेल ओतय समय बितेबाक इच्छा होइत अछि
बिलकुल जंगल मे घुमेैत समय हम सब कचरा कतौ नहि फेकबाक कारण स्वच्छता बनौने खरा रखब प्रत्येक जिम्मेवार नागरिक कर्तव्य अछि
हम कैमरा सेहो ले जायब जाहिसँ सुन्दर दृश्य नदी पहाड़ आ पशु पक्षीक फोटो सुरक्षित रूपमे खींची सकी
बिलकुल फोटो खिचब नीक बात अछि मुदा जंगली जानवर के परेशान करब अथवा उनका नजदीक जायब उचित नहि होइत अछि
जंगलक प्रत्येक जीव प्राकृतिक संन्तुलनमे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि ताहि लेल सभ जीवक सम्मान करब आवश्यक अछि
बिलकुल सही कहलहुँ जँ हम प्रत्येक प्राकृतिक रक्षा करब तऽ भविष्य मे पीढ़ी सेहो एहि सुन्दर वातावरण आनन्द ले सकै
यात्रा दौरान हमसभ आपसमे एक दोसराके सहयोग करब आ कोनो जोखिमपूर्ण स्थानपर नहि जायब
जब मौसम अचानक खराब भऽ जाइ तऽ सुरक्षित स्थान पर रहब आ आवश्यक भेलापर बसब घुरे जायब बुद्धिमानी होयत
हमरा लागैत अछि जे प्राकृतिक बीच समय बितबा बा संग प्रसन्न रहैत अछि आ शरीर सेहो ताजगी अनुभव करैत अछि
हँ संगहि जंगलक नियम पालन करब बनल अ कर्मचारीक निर्देश मानब आ जिम्मेदारी से व्यवहार करब बहुत जरूरी अछि
हमसभ मित्र मिली प्राकृतिक संरक्षक सन्देश सेहो आन लोकसब धरि पहुँचायब जाहिसँ सभमे जागरूकता बढ़त
ई बात प्रशंसनीय विचार अछि कारण प्राकृतिक रक्षा करब केवल सरकार नहि बल्कि सब नारी नागरिक दायित्व छै
यत्र समाप्त भेला पर हमसभ अपन अनुभव परिवार आ मित्र सभ के सुनायब आ जंगलक महत्व बुझायब
बिलकुल हमर विश्वास अछि जे एहि तरहक जिम्मेवार यात्रा से मनोरंजन सेहो होयत आ बहुत किछु नव सिखय लेल भेटैत
तय तऽ रहल जे कल्हि भूरमि समय पर भेटब आवश्यक सामन संग लेब आ पूरा सावधानीक नीह संग प्राकृतिक भ्रमण करब
बिलकुल अवश्य हम समय पहुँचब आ सब तैयारी पहिनी पूरा क लेब जाहि से कोनो असुविधा नहि होई
हमरा पूरा विश्वास अछि जे ई यात्रा हमर जीवनक यादगार अनुभ बनत आ प्रकृतिक प्रति सम्मान आ आरो बढ़त
बिलकुल हम सभ मिली के प्राकृतिक रक्षा स्वास्थ्य आ सुरक्षा सभ बातक पालन करैत जिम्मेवार यात्राक उदाहरण प्रस्तुत करब
चलू मित्रा आप तैयरी शुरू करी आ सङ्कल्प ली जे जंगल पशु पक्षी आ प्राकृतिक सदिखन सम्मान करब आ ओकर सरचमे अपन योगदान दैत रहत
बिलकुल काल्हि छुट्टी अछि हम सोचैत छी जे भोर भोर जंगल दिश घूमे जउ प्राकृतिक सौंन्दर्य देखब आ पूरा दिन ताजा बतर मे समय बीतायब
ई विचार बहुत नीक अछि मुदा जङ्गल जायसँ पहिने सभ तैयारी करब आवश्यक अछि जाहिसँ यात्रा सुरक्षित आ आरामदायक बनि सकै
बिलकुल हम बैगमे पानी भोजन टॉर्च प्राथमिक उपचारक समान आ कैमरा राखि लेब ताकि कोनो असुविधा नहि होय
हम अपन दूरबीन सेहो लऽ जायब जाहिसँ दूर दूर धरि पक्षी आ जङ्गली जानवरके बिना परेशान के नहि देख सकब
बिलकुल सही कहलु
ह
जंगलक हरियर गाछ वृक्ष पहाड़ नदी आ शुद्ध हवा देखब मन प्रसन्न भऽ जाइत अछि आ शरीर मे नव ऊर्जा आबि जाइत अछि
हमर उद्देश्य प्राकृतिक आनन्द लेब अछि ताहि लेल हम सभ जङ्गलक नियमक पूरा पालन करब
ज्ंगली जानवर के दूसर देखब हुनकर फोटो लेब मुदा कखनो हुनकर नजदीक जयबाक प्रयास नहि करब
हँ कारण सब जी प्राकृतिक महत्वपूर्ण हिस्सा छथि आ हुनका सुरक्षित राखब सभक जिम्मेदारी अछि
बिलकुल हम सब मिली के जंगल मे केतो प्लास्टिक अथव कचड़ा नहि फेकब ताकि वातावरण स्वच्छ बनल रहय
जाँ बादमेी कोनो वर्णिकर्मी भेटनि तऽ हुनक सलाह मानब आ हुनकर सन्देश हुनुसार यात्रा करब
बिलकुल हमरा परीक्षा मधुर आवाज सुनल बहुत पसीना अ छी कारण एहि सँ मनमे शान्तति महसूस होइत अछि
जङ्गलमे धीरे धीरे चलब जोर जोर सँ आवाज नहि करब ताकि पशु पक्षी भयभीत नहि होती
सूर्य उगबाक समय जगलक दृश्य बहुत सुन्दर लगैत अ छी ताहि लेल भोरमे निकलय उचित रहत
हमसब समय समय परर आराम करब पानि पीब आ अपन स्वास्थ्यक ध्यान राखब
बिलकुल जब मौसम एक अचानक बदली जाय त सुरक्षित स्थान पर रहबाक आ आवश्यक पढ़ला पर वापस घुर जायब
हमर परिवारके सेहो बात देब से हम कतय जा रहल छी जाहिसँ सब निश्चित रहती
बिलकुल यात्रा समाप्त भेला पर हमसभ अपन अनुभव लिखब आ मित्र सबके प्राकृतिक महत्व बुझायब
जङ्गलक प्रत्येक गाछ फल फूल नदी आ जानवरक प्राकृतिक अनमोल धरोहर छथि हुनकर रक्षा आवश्यक अछि
हम सब मोबाइल से सुंन्दर फोटो आ छोट छोट वीडियो बनायब ताकि ई यात्रा सदिखन यादगार रहै
प्राकृतिक बीज समय बितबा सँ मानसिक तनाव कम होइत अछि आ मोन बहुत प्रसन्न रहैत अछि
भविष्यमे सेहो हम एहन जिम्मेवार यात्रा करब जाहि मे सुरक्षा आ प्राकृतिक सम्बन्ध दुनू बनल रहै
हमरा विश्वास अछि जे ई यात्रासँ बहुत किछु सिखै लेल भेटैत आ नओ अनुभव प्राप्त होयत
चलू आब तैयारी शुरू करी समय पर सूती आ कालि भोरमे उत्साह सङ्ग यात्राक आरम्भ करब
अवश्य मित्र हम समयपर पहुँचब आ सब आवश्यक समान पहिने तैयार राखब
बिलकुल यह यात्रा केवल मनोरञ्जन लेल नहि बल्कि प्राकृतिक संरक्षण संदेश फैलायब आ जिम्मेदार नागरिक बनाब प्रेरणा देबा लेल सेहो रहत
भोरमे जङ्गल दीप घूमैत चलब प्राकृतिक सुन्दर बीसी देखिखब आ पूरा दिन आनन्दसँ बितायब
अवश्य चलब मुदा सबसे पहिने सुरक्षा जंगलक नियम आ वन्य जीवन सम्मान पर ध्यान राखब
हम बेैगमी पानि भोजन पाॅर्च प्राथमिक उपचारक समान आ कैमरा जरूर राखि लेब
बिलकुल हम दूरबीन सेहो लेब जायब जहिसे दूरस पक्षी आ जंगली जानवरक आराम से देख सकब
जङ्गलक हरियर गाछ वृक्ष स्वच्छ हवा आ पक्षीक मधुर आवाज सुनी मन बहुत प्रसन्न भऽ जाइत अछि
कोनो परेशान नहि करब बल्कि दूसरे देखब सुन्दर